हेलो हँ बताउ केहन छी
हम ठीक छी
हँ की हाल चाल तऽ हमहुँ एकदम बढ़ियाँ छी
अ-अ
बाल बच्चा आर केहन हय
सब नीक छै
परिवार मे सब आदमी
सभ नीक छी
चलू ठीक छै तऽ अभी की करै रही
कुछ ने बैठ के पिठ्ठा बना रहलियै छी
ओ पिठा बना रहल ली
अछा
कोन सा पिठ्ठा बना रहलियै हन दालिवला पिठ्ठा की
दाल वाला पिठ्ठा
अच्छा चलु बढ़ियाँ छै
हँ हमर ननद आर गोतनी बना रहल छी हम बैठ के खेबै
चलु तब तं अंहीं के मजा- आनन्द लिउ अपन आओर की हम तऽ ईहा पूछे वला रहि जे अहाँके की अभी राजनीति वगैरह मे की चल रहल छै से अहाँके ई मिल मिल रहल हन कि नया योजना वाला
हँ यहाँ तऽ सब जना के मिल रहले हइ मैया योजना
ओ देखियौ ने हमरा तऽ मिलबे नहि करै छै
अ-
हम तऽ हेमत जी कें इहा लेल वोटे करलियए रे जे हँ हह हमरो आर के मिलतै नहि तऽ हम बोेहिमन दादाक के वोट करयके पक्षमे नहि छलियै लेकिन सोचलियै जे चलअ ठीक छै जब महिलाके एतेक सपोर्ट कऽ रहल छै एतेक सहयोग दऽ रहल छै तऽ चलू हमहुँ आर एकबार सहयोग दऽ कऽ देखै छियै अपन वादापर ओ उतरै हइ कि नहि खड़ा तऽ उतरलै दू तीन महीना तऽ पाँच छ महिना देलकै ओकर बाद जे बन्द भेलै से बन्दे भए गेल
आ काहे सत्यापन नहि कराल रहलै की
नहि सत्यापन उएहे तऽ हमरास गलती भए गेलै ने ओहि टाइमपर हमर ससुरजीके स्वर्गवास हो गेलखिन देहानंत भए गेले रऽ तऽह लेल हमरा आरके सभके गाँव जाय जायके पड़लै हँ वहीं पर बिस पच्चीस दिन अपन हम रुकि गेलियै आर वहाँसे जब वापस एयलियै तऽ देखलियै जब पता चललै सत्यापन चलै छै चलै छै तऽ हमहूँ गेलियै आङंगगनबाड़ी आङ्गनबाड़ी वाली कहलकै जे अहाँके नाम लिस्टमे छेबे नहि करलै तऽ जब छेबे नहि करलै तऽ अहाँके कराबयके कोइ जरूरी नहि छै। तैो हमर सब स्गी साथी सब सहेली सब। कहलन जे नहि जाउ जाउ जाउ वहाँ जााक। पता करू से कराबेके सबके कराबे के छै जकर लिस्ट मे नाम छै ओकरो हँ जेकर लिस्ट मे नाम छै ओकरो आ जकर नहि छै ओकरो लेकिन जब हम यहाँ गेली। तऽ हमरा तऽ ई मना कर देलक जे नहि तब हमरा से पुछलक जे प पिछला वाला अउंट सारे सात हजार वाला आयल आहा के तऽ हम कहलियए जे हँ ओ वालला के हमरा आयल। तहाँ जब ओ वला आयल छै तऽ अहाँके कराबैके जरूरी नहि छै। सेकलक हम ै नहि हमरा तऽ सब कहि रहलै हँ जे कराबैके जरुररी छै नहि पैसा नहि बन्द भए जतै आओर हमर तऽ सब चीज करेलो छै हँ सभके कराबेके छै हम तएह सुन रहलियै तऽ आरो हमरे ऊपर उखड़ि गेलै नाराजज भए गेलै हमरोऊपर गुस्सा। कर लगले जे हम केकर केकर करिय कि की सुनिये सबके करे के हमरा हमरा हाथ मे अभी कामे नहि आयल छै। हम केना कर छिन आहा के कहला से हम नहि ने कर छिकय छै रिक्वेस्ट कर रहल छीये लेकिन उ माने ले तैयारे ने छै फेर वहाँ से हमरा को बदल के जे अहाँ आर जाउ वहाँ आंचल कार्यालय आचल कार्यालयवला बोल हँ आचल कार्यालय वाला हमरा भेज देल वार्ड मे वार्डो में हम जााकऽ पता कर लिय त कै छथि या तऽ ई काजहाँके के आचल कार्यालय से होय तऽ नहि तऽ ई जे सेविका होइ है ओकरास से होत आङगनबाड़ी जे सेविका होइ छै आंगनबाड़ी वला तऽ हमरा पहिलेयौ हाथ पल्ला झाड़ि लेलक ओकर बाद हम गेली वहुँ पर दु- तीन दिन गेली अपन अंचल कार्यालय मे उहं पर हमरा डंट डपैट के भेज देलक जे नहि हर काम इहाँ पर न होइ छै इहाँ पर कैले ला एली हन अहाँ जाउ उहे ओकरे आर के हाथ में छै ओकरे आर के जिम्मा मे छै ओकरे आर के करै के छै हमरा आर के नहि करै के छै हमे आर त इहाँ स से एप्रूव करै छियै जब तक उ वहाँ से नहि भेज- तऽ इहाँ पर सारा कागज पत्तर फॉर्म भरि के ओकर सिग्नेचर करा क तब अहाँ के इहाँ पर लाबै के छै इहाँ पर डायरेक्ट नहि आबै के छै से सब कहि देलक फेर हम वहाँ से आके फेरो हम आंगनबाड़ी के पास एऐली जे हमरा तऽ वहाँ पर एना ऐना कहि देलक छै कहि देलकै हन कराबैके फेर ओ ई हमरा डांटे लगलक जे नहि एहन बात है तो हम हमको नहीं पता है आप खुद से करा लीजिए से हमरा कहय लगलै तब हमहु सोचू से हम सोचलियै से चल ठीक हइ जभी ई कहि रहलेहन तऽ एकरा पता होतै ताब जब न हमर आंगनबाड़ी वाली सुन रहले हें न वार्ड वला भी न सुन रहले हें न हि अंचल कार्यालय वला सुन रहले हें त हम चुप भए गेलियै जे की पता कहीं हतैय ह
अबरियौ तऽ सत्यापन होइ छै
तऽ ओएह एहि बार तऽ हम अपने मतलब खड़ा भेल छी कि हँ जेनाहिंते सत्यापन भेल छलै भेल छै तऽ अपन जााकऽ हम करा लेबै त भी- सुनली हन एगो दुूगो जिल भेलै हन आ एने राति जिला के शायद अभी शुरू नहि भेलै हन
हमरो पहिले ननद के आब ह रहल छै लेकिन फिर सत्यापन नहि करै छी तऽ हुनकर भी बन्द हो गेल छी
बताउ त ओहो अभी सत्यापन करबथिन न
हँ हमर और हमर बहिन गोतनी के आब हइ
अच्छा तऽ हमर तऽ गोतनी नहिए करेलकै हमर गोतनीके आधार कार्डमे कोनो प्रॉब्लम आ गेल छलै तऽ ओकरा ओ- वएह वजहसँ ओकर ओ अस्वीकृत कऽ देलकै स्वीकरे नहि करलकै रिजेक्ट त कदेलकै ओकर सारा फाँर्म तऽ बोलकै से नहि से हमर तऽ कैन्सल भऽ गेलै तऽ हमे कहाँ से करबै तऽ हम कहल ठीक हइ ओकर तऽ कैंसल भए गेलै लेकिन हम- हमर तऽ आबै छल तऽ हम कैलाय परेशान होइयै चल ठीक है हमर एतै त हमर तऽ आइे ने रहल त आब हमर कोन- ठीक छै तऽ एहि बार हमहूँ ट्राय हमहूँ हमहूँ एहि बार अथी करबै
अ-
ह फॉर्म भरबै फॉर्म भरबै तऽ ओकरो अपन एते तऽ एतै आ देखियौ अभी हमर अभी की होइ छै सत्यापन कराबैके अभी नहि तऽ हमहुँ लागल छियै हिनका भेजलियै रहा दू दिन गेल रहथिन हमर स्वामीजी पता करै लेल
हूँ एगो राशि मिलतै तऽ एगो मदद हो जतै
तऽ बहुत बड़ा मदद हो जाइ छै की बताउ बहिन तऽ चूड़ी बिन्दी ई सब हँ तऽ पतिदेव के सामने छोटा छोटा चीज पर हाथ फैलाबैके पड़ै हइ सौ रुपआ के जरूरत होत तऽ पानि फुच-
सौ के एगो बड़ा राशि होइ छै
बहुत बड़ा रा- होइ छै कहै के तऽ ढाइ हजार छै लेकिन जब अपना सब जैसन गृहणी महिला सब छै तब कते बरा सहयोग हो जाइ छै आ नहि खर्च करू तऽ कोनो कोनो महीना बचियो जाइ छै न कोनो कोनो महिना अपन बच गेल तऽ अपन पैसा बचि गेल तऽ हाँ अपन ओकर दोसर इस्तेमाल करो दोसर चीज करो कुछो माइन लियौ पाँ- पाँच सौ के बैंको मे कोनो चीज मे खा- उता खोला सकै छै
ह प पच पाँच सए रुपआ बचा क रखबो करै छी तऽ दू हजार रुपआ रहतै तऽ ओकरा खर्चा करबै
तऽ सब चीज हो सकै छै तऽ बहुत बड़ा मदद हो जाइ छै छलै लेकिन अभी की बात तब अभ बंद भए गेले ते हमर तनी मोनो दुखी भए गेले पहिले होय छले जे पति आर के बड़ा मन ई होय रहे जे हा बहु बड़ा अहा आर के बहुत मन बढ़ गेले हे ढइ हजार रुपआ ने दऽ देलक तऽ लगत जेना कोन सा बड़का अमीर के जाना मिल रह हमरा आर ल त अमीर खजाना
हँ दिन भर खटू काम करू घर के तब जाक दूगो रोटी मिलत है यहाँ फ्री में मिल रहल है दू हजार रुपआ ढाई हजार रुपएो बड़ी बात खाय नहि
बर्सा बुन्नी कोनो मौसम कोनो मौसम मे घर से बाहर जाउ दिन भर न खााय के होस न के हो कब घर से एक बार निकल जायब तऽ कब कहाँ की करे के होत से ने ने बनत आ घर ब ठलैठल एगो सहयग जमाा सी मिल जाइ छै तऽ ओहे बहुत बड़ा चीज हो जाइ छै ए सहारा हो जाइ छै कतेक घरके आदमी के लोग होइ छै जेकरा नहि पूुरे नहि रहै पल के खाना खा रहै तऽ ओस पल के नाम मिले छलै तऽ ओकरा आर लेल तऽ ई मतलब समझियो जे अमृते समामान भय गेले
हू
नहि भेल लेकिन अबी बताउ राजनीति ी के काम है क केकर काम है से की बताउ हमरा साथ तऽ बहुत बड़ा धोखा ोखा भए गेलै
हकर कह भइ
हँ हँ ह बात है जे
हँ अपन किसमस के दोस्त कहिए कि राजनीतििक क सेेल कहिै
तऽ राजनीति भी बड़ा अजीब चीज है देखेने छियै यहाँ घूमत वहाँ घूमत लाख लाख करोड़ करोड़ रुपआ के अभी सुनै छियै जे दू तीन महिना से पैसो नहि देय रहल छै
नहि अभी कहाँ मई अप अप्र मई य अप्रैल जून के कहाँ देलै हइ
बताउ तऽ अभी वटसवित्रीके ओकरा दैके चाही ने जेना पहिले पहिले होइ छै छलै जे कोनो त्योहार आएल
हाँ उस से पहिले हँ ओकर पहिले से दे रहै छी
त्योहार अबैसे एक दू दिन पहिले या त्यौहारे वाला दिन अपन द देलक जे हँ चल बहिनी आर के जे कोनो खर्चा करै के होत तऽ अपन करत हमर महिला वर्ग लेकिन अभी तऽ एहि बार ओहो नहि करलकै हो सकै छै देर सवेर एक दू महीना के अपन
हँ एके साथ देतै
हूँ देखियौ अभी की करै छै अभी हमहूँ सोचनेे छियै जे जेनाहिते अेतै ओनाहितै हम सभसँ पहिले अपन सत्यापन केनाहितो दौड़ भाग करि कऽ जरूर करबै हमर तऽ सारा डक्युमेंट ब- तरह भी सब जते कागजी कार्यवाही सब होइ छै सेहो सब ठीके छै हमे ओहो चेक कैलिए रहा ऑन लाईन जा क हमरा कहल पता करु से कोन कारण से अहाँके नहि अबै छै एगो पता नै कथीदून बोललके रहा से करबाबै ला ओहो हमर केएल छै बैंक के तरफ से होइ छै सबकुछ तऽ ओएह कले हमर सबकुछ करल छै तैयो नहि अबै छै
ठीक छै बहिनी हमर बेटी हमरा बुला रहल छै हँ अहाँके अगर कुछो पता चलत तऽ हमरा बतायब
ठीक छै ठीक छै
गोर लगै छी
जी प्रणाम